अच।
हेलो।
हेलो।
हँ कहियौ।
की कहबै कखन एबै अहाँ।
हमरा टाइम लागत ओ की कहै छले हेन कथी नाम छलै।
तुलसी।
तुलसी की सब बात भेल।
नहि किछो आइ तीन बेर तऽ तुलसीे से बात केलियै हन।
केना भेल कथिसभ कहै छलै की करैत छी।
आँ
की कहै छलए कथी कतऽ रहै छी की करै छी।
हँ कहै छलैया की सब करै छी कतय रहै छी। बहुत ब बाल बच्चा सब ठीक अछि कहललियै हँ। तऽ पढ़ाइ लिखाइ छोड़ि देलियाय कहलियै हँ छोड़ि देलियै।
बड़ की करैया।
ह हँ।
बियाह भऽ गेल छै ओकरा।
नय कुमारे छै।
तब केना फोन ल अपनेके।
तऽ फोन नहि रखतै।
अच्छा।
हँ फोन नहि रखतै तऽ आइ काल्हि ककरा लग फोन नहि रहै छै। मै बाप। मै बाप बूढ़ छै तऽ अच्छा फोन तऽ रहबे करै छै लोकके घरमे।
त करतै कहिआ बिहा।
करबे करतै की नवे परर्ते बिया उएह पूर्णमियास सभ दिआ कहै छेला केना की छै कत तऽ दहइ छै सेहा सब
फेसबुक पर सब अपना और के फोटो सब त देखैत हेतय ने यय
हँ हँ देखै छै तुलसी देखै छै
हमरो फ्राइंड छै की
नहि अहाँ क फ्राइंड छथीन
फराइण्ड नहि कहियौ दोष कहियौ दोष
अच्छा दोस्त
हँ ह
मधुआ से नै बात भेल
मधु के तऽ कॉल पूरा भऽ गेल छै आ बुचियाके कैले नहि होइ छै ओम्हरसे तब कहलियै हँ जे हमहीं करब तब नीक
आब करियौ ने ओ वीडियो नेट खतम भए गेल छेलै ओहै मे ताँयनय होय छेलय या उन्नैस रुपआ के रिचार्ज केलियय दू जीबी नेट एक केलियैयाने हमहूं वीडियो कॉलिंग कर छलियैने अखने
अच्छा
हँ नेट खतम कऽ देतय नै तऽ
न आब रैति मे करबै निचेन भऽक हँ अखन जाय छियै कुछो अथी सैधो गेएल छै न घर मे राशन पानी सब कुछो नै छै जाय छियै आनि लय ल
से मैसेज कऽ दियौ बुचिया के कहि दियौ जेऽ नेट बचा कऽ राखब रैतिमे हम फोन करब
हँ करबै रातिमे फोन करबै हँ एखन तऽ फोनो करबै अहाँके पप्पो फ्री अइछ आइ अथी छै रैब छियै तऽ आइ फोन तऽ करिते हेतै आ बीच मे से अथी भऽ जेतै तऽ फेर दिक्कते छै
हूँ
तऽ आइ भैया नै गेल छेलै हँ
नै भैया कहाँ ऐल छै
हूँ हू
और कहियौ
और कथी कहब आइ बड गर्मी बैढ़ गेल छै
हू
पापा को पापा एसी में बैठा है तो पप्पा के कतऽ स पता रहतै
हँ मैं तो एसी में बैठा हूँ
मैथिली बजय के छै हिन्दी नै बजियौ बीच में
एहि पर एना नै बात करियौ हम बुझि गेलियै
हैं
ई पर बुझिये जैत सबटा गलत कॉल क रहल छियै अहाँ उल्टा सीधा बजै छी
उल्टा सीधा कथी घरे के बारेमे गप करैके छै त खाना कथी बनेबै कथी खेबै।
खाना कहै छ मछली ई सब खेबे नहि करैए
हू।
ह अरे यारे रोडके लके बड़ मथ खराब होइ छै यार जतऽ-जतऽ बैठ-बैठ के अबै छै ओकरा घर लग जेकरा-जेकरा घर लग अबै छै बैढ़- बेढ़ कऽ ओकरा-ओकरा घर लग माथा-पेची होइ छै
हू
आ कोछवी वाली पूरा सब त ही इटा- पीटा उखाइड़ क फेक देने रहे
पोछवी वाली के तऽ दिक्कते भऽ जेतै गाय सब कतऽ बनतै
हम्म
रोडे परड़ ने थोइर बनाने छै।
तऽ की केना भेलै आई रोड के भऽ गेलै धढनाइ।
कहाँ भेलै अभन तऽ अथे कम्पलित रहलै ह। कारअहिले जे भेलै हेन एखन ईंटा कम पड़ि गेलै हेन ईंटा अबै छै फेर
हूँ।
आओर कहू।
आओर कथी कहब तऽ दालि भात भुजिया बना लिअ खाना।
बना लियै यार बेसँ बना लियै हमरा तऽ कुछो चलि जायत लेकिन सडे छलै तऽ कछु बना लेटो।
हु
कथथिी कुछो बनबाई भाय बेटा आओर के मुर्गा खायके मन होइ या।
बना दियौ कनी अइन का।
ओसभ मुर्गा खेतै तऽ हम तऽ नहि खायब तऽ हम अपन बना लेब किछु।
बना दियौ आनि कऽ आधा किलो आनि लिया।
अहाँ एऐतििये तऽ हम कतऽ कतऽ जइे पेंटो मे अथी लगबे ल गेलियै गोलू के आ जाइ छियै अथी सब अनै लए राशन वाला दोकान से
हुँ।
देखै छियै एना दालि भात भुजिया कहैये आयुष बनबै लए
खैत न
हँ कहै छै खैब।
कैटा कम्प्लीट भेल अहाँके काम।
छौटा भेलै हन ई अहाँके केलौं हन ई अहाँके केलौं हन तऽ सातमा छै।
अच्छा। ठीके छै।
तऽ काइलो जल्दिए जेबै।
हुँ
काल्हि से रहबै ई सब चलि जेतै ने इसकुल तऽ करबै काल्हि से बात बाते सभके न बाल बच्चा छै यौ सब अपना अपना बाल बच्चा के देखैत टाइम निकालै छै न।
हँ।
नारनियो कहैत छलला जे हमरा पेमेन्ट आयल हँ तऽ ओकरा कते पेमेन्ट एलै कतबे कते कॉल पर पेमेन्ट एलै।
कते अहाँ बीच मे अथी बजै छियै। एलै हने एले हन पैसा छौ सौ छौ सौ कऽ केऽ दू बेर एलै हन आ एक बेर आओर एतै छौ सौ
केकरा
रानी के
अच्छा।
आओर मधु जे छै से कहै छलै हेन आओर आदमी सबके जुड़ाव। तब हम अहाँके मतलब अथी करबा देब
कथी
मतलब हम जोड़बेबै तऽ हमरा किछु देतै पैसा उसा
अच्छा
हँ ककरा जुरबेबे कहलियै आइ जेबै पियूसो मम्मी लग नय भेलै गेल आइ बौआ सबके छोड़ि कऽ कतऽ जैति
एह
आम ठीक छै आओर सब कहु
बीचमे नय बजियौ न यौ
अरे बजै छियै तऽ की भऽ गेलै हम तऽ कथी बजै छियै अहींसँ तऽ बात करै छी
हमरे से बात करै छियै ने तऽ अहाँ बीचमे हिंन्दीयो बाजय लगै छी। छी नय बजियौ न फेर काॅल रिजेक्ट नय भऽ जाय
कोनो बात नय छै ओयलेल
हँ कोनो बात नय छै हूँ
नीक छै ओर अहीं कहू खेलियै दिनमे खाना
हँ खेलियै
खराब नय न भेल छलाह हन करैला
बारहे बजे खा लेने छलिया हम नास्ता नै केने छलियै ने भूख लाइग गेल छल
तऽ एखन तऽ भूख तऽ लगले हैत
खेने रहियै खेने रहियै एगो मकइ
हूँ ठीक छै
ओर कहियो
ठीक छै आब अपन जा रहल छी अपन काम धंधा मे लगौ ल
खाना पीना बनायब दू दिन तऽ छुट्टिए छलै हेन आब जाइ छी करैला कान
आयूस पर ध्यान रखू यार आयूस के खिआउ पियोउ
खैबे नय करैय तऽ कथी खियाउ पिआउ ओकरा नाटकके तते याऽसे आइ तऽ कहैये दालि भात भुजिया बना आ बनबैत छीयै अगर नय खेलकै तब देखेबै एकरा हम
चलू ठीक छै बाय
हँ अरे नय अखन करियौ अपने कटि जेतै फौन बारह मिनट पुर जेतै तऽ अपने कइट जाइ छै हँ
अच्छा
ठीक छै
बना लिय जे बनेबाका हेत बना लिय हम लेट से
लेट अ लेट अबै
हँ सात बजे तक आइब जायब सात आठ बजे तक
चालू दिनमे नय किछो हेतै हम बुझै छियै ने चालू दिनमे किछो नय करऽ देल जातै एक त घरमे कओ कओ कर जाइ रहे छै